हेलो।
ह।
हेलो।
ह हेलो
हेलो।
ह, ह, हेलो।
हेलो। हेलो।
हेलो।
ह बोलू?
हेलो।
हेलो।
बोले किया नहि छियौ आइ
बोलै छियै।
कहाँ बोलै छी कि कर रहलियै
किछु नहि कर रहलियै तऽ भोज भात भेलै रातिमे
भोज भात कैसिल भए गेल छै कहाँ भेलै
कि भेलै
कुछु प्रॉब्लम छलै ओल नहि भेले
गोजे भातके।
केने आलम फोन।
नहि हम आ जाइ छै पन्द्रह तारीख।
अच्छा।
अहाँकेँ फोन केली
ओर कने छालाप दुोबारा नहि कलक
कोन ने फोन कर।
काल्हि कान छल कहलकै भोज नहि हेते
ठीक छै
कोइ। चलै किुछ प्रॉब्लम
नहि बता सकै छियै सँ
नै। तब की सब कर रहल यऽ
किु किछुमे ओह नहनाइ सहनाइ नहि होतै ओहिके बाद क्लास जेबै
क होै छै कला छै
एगारह पचास से छै एगारह बजे निकलबै
अच्छा तऽ खाना पीना भेल की नहि
नहि एक बेर दऽ देलियै दोबारा बेर देबै आब
अच्छा एक बेर खा लेलियै न आवाज किये नहि अबैहे अहाँके
आवाज तऽ जा रहल हे
सही से बोलू आवाज नहि आबैये
समय पर कते रुपआ मिलतै एकाउंट तऽ नहि जुड़लै?
की?
एकाउंट तऽ नहि जुड़लै एहि पर, तऽ कते रुपआ मिलतै, बिना एकाउंट जुड़ले
एकाउंट जुड़ि जेतेै अभी कोइ जरूरी नहि है पहिले ओकरा अथी खतम करैके छै
हँ
समझलियै?
टास्क खतम करै के छै?
ह पहिले ओ जे टारगेट छै ओ पूरा करबै तब ने
प बजे ओरा
की?
पाँच गोे सात छै ओकरे न
हँ ओ पूरा करयके छै ओकर बादे
हूॅं
ओहिके बादे पैसा मिलतै से?
हूॅं कहीं मेहनत करबै तब ने पैसा मिलतै, के एना थोड़ी मिलत? की?
भरि दिनमे कए बेर कहै, एगो नहि तऽ दूगोके तऽ करहि पड़तै।
हँ अहाँके जे टाइम रहत कऽ लेब फ्री टाइममे, ई कोइ जरूरी नहि छै। अहाँके पूरा करयके छै अहाँ जेना कऽ ली।
जीवन भैया सभके भी करबा देलियै की?
ओ सब अपने य बीजि पता नहि कहाँ य? ओ रौशनके पप्पाके तबियत खराब छै ने!
ओ, ज्यादा तबीयत?
ओ सभ ओहि मे लोकऽ लोक फोन नहि करै छै ओकरासँ ओ सब खुद बिजी रहेै छै। हॅं
तब कहियौ, भोज-भात खियबै?
भोज-भात होबे करतै, अहाँ सब कहबे तऽ किया नहि हेतै!
हम सब तऽ कते दिनसँ अहाँके कहि रहल छी, अहाँ सभ करबे नहि करि रहलियैए!
जेहो एगो भोज छलै ओहो कैंसिले भऽ गेलै तऽ की करबै? विकास भैया फोन केने छल काल्हि, कहलक एना-एना कुछ छै
ठीके छै, हॅं
जब प होए
हूॅं अहाँ क्लाससँ कए बजे अयबै, शामेमे?
हॅं, साढ़े पाँच बजे छुट्टी होइत तॅं ओहिके बाद निकलब साढ़े पाँच बजे
तऽ आबहू टाइमे एक बेर फोन धरा लेब अहाँ उधरसे, जाहू टाइमे कऽ लेब
सुबहमे अहाँ धरा देब शाममे हम धरा
अभी जेना क्लास जेबै न तऽ ओ टाइम भऽ जेतै तऽ अहाँ उधर स कॉल कऽ लेब्
निकले बेर मे
हँ सुबहमे जाय बेर में अहाँ धरा देब हँ तऽ कऽ सकैय लेकिन कऽ लेब निकलहु बेर जाइतो
तऽ ओना पुर जैतै टाइम न लगतै पतो न चलत
हमर रितिक भाई जी केकरा स जुड़ल है
रितिक भाइजी क अभी न भेलखिन हँ
ज्यादा किया की प्रॉब्लम छै
ओ जे पूरा अथी छलै न ओ ने केलकै कम्प्लीट न छलै
टाक्स पूरा कम्पलिट न कयेलकै
न पूरा होइ के बादे ओकर होतै न
हमर डाक्टर साहेब जुड़ल है आइ म की
ओकर लिंक तऽ भेजल है एड भेल है न एड न भेल ह हुनका करय पड़तै
तऽ ओकरा कनि माथा हाथ दिऔ पैसाके कही कमी रहै ओकरा पास
ई सब बात कयल जेतै अथी पर ई सब समझलियै
जिनका करेके रहे त ओ अपने करते न कि
तब की चीज क तैयारी चल रहल अभी
अभी कहा कुछ चल रह घर आ क बैठल छी
घरे स य
कहिया सँ
दू तीन दिन सँ
किया
परसुए एलै ह घरे छले कुछ काम हूँ
दरभंगा कहिया ऐब
आ जेबै एक दू दिन म अहाँ सब खोजबै तऽ आऐ जेबै न
भोज भात कियो खर्चा वर्चा करियौ
भोज भात होबे करतै की किएक न हेतै
भोज भात कहिआ होतै इहे तऽ पूछि रहलिए
एते समय एक बेर सब आदमी क बैठल जेतै साथ मे
तभीए कुछ हेतै
हँ से हो ठीके रहते
अकेले मे की क सकली ही
अकेले मे किछ न होत
ओहि अभी सभ जगह तऽ प्रॉब्लम चलै छै की करबै
की चीज क दिक्कत
रे सब मे दिक्कत छै ने कोई आदमी एक साथ न ने अथी क सकै ओसभ उधरे फँसल रहै ज्यदे सीरियस छै ने ओकरा
ह त फेल हो गेल सर
कोइ नहि बचैवला छै सही मे
दुनू किडनी फेल छै तऽ थोड़ी न बचतै
अच्छा
कोन भर
आइ काल्हि विकास भैया कहै छलौल कुछ
कोनमे भर्ती छै
भर्ती मतलब लबै छै लऽ जाइ दिन डॉक्टरो शायद अथी कऽ देलकै ने कि आखिर छै तब तक
जब तक डायग्नोसिस होतै
जब तक चलते चलाउ ने त
आ सप्ताहमे दू दिन चलतै ओहोतै डायग्नोसिस जब तक ओ डायग्नोसस पर जिन्दा रहते रहते ओइ के बाद खतम
एना केना भऽ गेलै ओकरा ठीके तऽ छेलै ह
चीनी बीमारी छलै पहिलेसँ ध्यान नहि देलकै ओते होम डिलीवरीमे किछु ने किछु प्रॉब्लम
ओकर स्थिति तऽ और खराब हो जेतै ने
दूसे अरक रे हो जेतै रोशनी
आ हा देखियौ आब की होइ छै
अभी कहाँ छिय अहाँ रूमे पर रखने छियै हॉस्पिटल
काइल तऽ सायद छेल रूमे पड़ अभी नहि कहब लऽ गेलैया ग्रिब ग्रिब
परसु परसु तो शायद हॉस्पिटलमे भर्ती छलैया
अच्छा ह
कोना की होइ छै देखियौ आब
हू हू ओ भगवाने भरोसे छै अपना हाथ मे थोड़ी आब छै जबतक हे तबतक
हँ
कोशिशमे छै लागल सब
हम त न नहि बजै छैय
हू चांस नहि छै न
चांस रहबे नहि करै छै हमरो एगो बाबाके छलैनाख नि गेल नहि बसलै दू साल तक केनाहितो पैसा छलै तऽ सप्ताहमे दू बेर करवबैत छलै डायग्नोसिस ओइके बाद लास्टमे नहि बचलै
हू
मेन बात छैमे प्रोटीनवला समानो निघटल जाइ छै
पैसो ओतऽ कहाँसँ लेतै जे छै से विमने भाइसँ सपोर्ट करथिन ने
हँ खनामे प्रोटीनोवला समान एने खाएल जाइ छै जे त एहिमे तागतो हेत
हू जकर किडनिये फैल छै तऽ ओहिपर असरे नहि पड़तै ने बॉडी पर किछ
और दुनू किडनी फेल छै न एगो
एगो रहबो करते तऽ चलथिन जे हो दुनू प्रत्यक्ष
जे छै से छै आब देखियौ की होइ छै
ह ओ तऽ छेबे छै ह
हम अभी छैपिटलेमे हॉस्पिटलर रम हस्पिटल रूमंग बहुत बड़ा पड़ै छै
की कर देतै जे अथी छै ओ तऽ करही पड़तै ने छोइड़ तऽ नहि सकलै
इँ बात छै
ह देखियौ आब कहिया तक छै
ह जब तक छै छै जब तक नै
हू
की होतै आगे तऽ भगवाने भरोसे छै
उ तऽ छैे हे से सब तऽ उपरे वाला के लिखल छै जेकरा जैहा ले जा